हेल
हेल
हँ नमस्का
हँ नमस्कार
अहाँ केना छ
अहाँ घरमे छी
हँ सुनलू छै झारखण्ड प्रसिद् उुड्रू फल प्राकृतिक सौन्दर् हरहर जंगल, आ ठण्डा वातावरण, आ विशाल जल प्रपात लेल बहुत प्रसिद्ध छै से हमार बहुत दिलसे
हँ, हमहु ई नीक चीज अछि, बरसातक समयमे खूब जल-फलक। दृश्य एतेक मनोरम, आ अक्रशक। भऽ जाइत अछि, जे एक बेर देखलापर ओहि सुन्दरतके लेल। जीवनो भरि बुलायल, कठिन भऽ जाइत अछि। तखन चलू? एहि सप्ताहमे ही हम दुनू अपन। सपटा आवश्यक सामान त्यार कऽ सहकारी घर निकली जाउ जहिसे आरामसँ पूरा दिन प्राकृतिक आनन्द लए सकी।
बिल्कूल मित्र सही विचार अछि। मित्र सहि कहलियो ई विचार बहुत उत्तम छै। कारण नियमित पढ़ाई आ काजकेँ व्यवस्था बीज, प्राकृतिक बीज, किछु समय नित्य-नियमसँ शरीर आ स्वच्छता। सप्ताह ताजगीसँ भरि जाइत अछि।
ह, हमरा विश्वास अछि, जे ओतय पहुँचलाक बाद झरना गर्जना। ठण्डा हवा, आ हरियर पहाड़ देखैत, सभटा थकान स्वोत दूर भऽ जायत।
हम अपन कैमरा सेहो संग लैब। जा जहिसे सुन्दर दृश्य बहुत। रास फोटो आर वीडियो बना क एहि। अविस्मरणय यात्रा समृद्धिथ ले सुरक्षित रहै। की सखी।
सुनैत छी जे ओतय पहुँचबाक लेल किछु सीढ़ी उतरय पड़ैत अछि। मुदा रास्तकऽ एतेक दृश्य एतेक मनमोहक होइत अछि। जे थकान अनुभव नहि होइत अछि।
हूँ बिल्कूल यात्राक असली आनन्द तखन भेटैत अछि जखन कठिन रास्ताके बाद एहन अद्भुत, प्राकृतिक दृश्य। देखबाकऽ अवसर प्राप्त होइत छै।
हम सोचै छी जे ओतय पहुँच कऽ झरनाके नजदीक बेसी शान्त वातावरणमे प्राप्त। एते कऽ मधुर दौनी सुनब अत्यन्त सुखद अनुभव होयत
हँ, मुदा हमरा सभके सुरक्षा नियमक पूर्ण पालन करबाकऽ चाही आ खतरनाक स्थान सभमे सदर दूर रहबाक अवश्यक छै।
हमसभ गन्दगी। बिल्कूल नहि फैलायब कारण प्राकृतिक स्थलके स्वच्छ राखब। प्रत्येक पर्यटक महत्वपूर्ण, जिम्मेदारी होइत अछि।
सही कहलिये नहि यदी प्राकृतिक व्यक्तति अपन कर्तव्य लिभावत। तखन, भविष्य कऽ पीढ़ी सेहो एहन सुन्दर प्राकृतिक धरोहर आनन्द लऽ सकी
हमरा आशा अछि, जे ओतक शीतला, वातावरण आ प्राकृतिक सुन्दरता हमर सभक मनमे नव ऊर्जा आ सकारात्मक विचार उत्पन्न करत
हँ यात्रा त मनोरजन लेल नहि बल्कि प्राकृतिक, प्रेम पर्यावरण संरक्षण आर जीवन वास्तविक आनन्द बुझआ मध्य विषय होइत
हमसभ अपन भोजन पानि आ आवश्यक वस्तु सङ्ग लऽ जायब जाहिसँ यात्रा के दौरान कोनो असुविधा नहि सामना, नहि करय पड़ै।
ओतेकऽ स्थानीय लोक सभ बात कर हनकर संस्कृति परम्परा आजीवन शैली विषयमे जबाकऽ सेहो अत्यंत रोचक अनुभव अछि
हम चाहैत छी जे एहि यात्राक प्रतिक क्षण आनन्द धैर्य पूर्वक ली आ प्राकृतिक प्रत्येक सुन्द दृश्यक मनमे बसाल
सर्च करैत छी जे मोबाइल मे सम प्राकृतिक जे समाज बिता ने जीवन सबसँ सुन्द अनुभवमेसँ एक अछ
यात्राक बाद हम अपन परिवार आ मित्र सबके हुनकरू खोलक सुन्द आ ओतयके अनुभव विस्तारपूर्वक सुनाय
शायद हमर अनुभ सुनी छिय और सब भविष्यमे अभ इथानक भ्रमण करबाक योजना बनाब
ह प्राकृतिक बीज बताओल समय सदैव मनुषिक मानसि तनाव कम करैत अछि आ जीवनमे नव उत्साह भरैत अछ
मित्र अगले साल कोन कोन गेल रह उरूपल प्राकृतिक बीज बितल समस्या मनसिक मानसिक तनाव काम करैत अछ आ जीवनमे नओ उत्साह भर प छ
हँ अबै छै मित् एहिह कारण प्र प्रत्येक व्यक्तिके समय समयपर एहन प्राकृतिक स्थान भ्रम अवश्य करबाक चाह आब यात्रा लेल आवश्यक तैयारी आरम्भ कर जाहिसँ निर्धारित समयपर बिना कोनो बाधा प्रस्थान कहि सक
हँ चलू फिर जाय आबै से हम समय पाल करै सकलमे निकली जाय पूरा दि क अनुपम सुन्दर वातावरण भरपूर आनन्
हमर पूर्ण विश्वास अछि जे हुनरो फलक ई यात्रा हमर जीवनक सभसँ सुन्दर यादगार आ प्रेरणादायक यात्राम सँ एक बनि जाय जाहि स्मृति सदैव हमर मनमे जीवित रह
हँ हमरा लागैत अछि जे जखन हम उमर ऊँचा पहाड़ीसँ गीरित विशा जल धरा अपन आखी से देख प्राकृतिक वास्तविकत शान्ति आ सुंद्रत एक साथ धन्यबाद करब
हँ ओहि क्षणमे झरनाक तेज आवाज ठण्डा फुहार आ चारुकत फैल हरियर जंगल मनम एहन शान्ति भरि देव जे शहरक कोलाह तुरन् भलान जाय
हूँ हम चाह छी जे ओतय पहुँची तऽ कीजो सम चुपचाप बेसी प्राकृतिक मधुर धनी सुन अपन मोनके सब तनाव दूर कर
सुनैत छी जे सकाल समयम सूरजक किरण जखन झरनाक पानी पर पड़ैतअछि तखन दृश्य एतेक अद्भुत लागैत अछि जे हम मानू स्वर्ग धरती पर उतर आयल हो
हँ एहने सुन्दर छल फोटो यादि हम कैमरा मे कैद कर लेब तऽ भविष्य सेहो एहि यात्राक मधुर स्मृति दीक्षित रहल
हमरा लगैत अछि जे होट्रू फॉल केवल घुमबाक स्थल नहि बल्कि प्राकृतिक शिक्षा देबाक एक जीवन्त उदाहरण सेहो अछि
बिल्कुल ओतेक जे बुझायत जे प्राकृतिक बिना कोनो बनावटी सजावट कतेको सुन्दर आ आकर्षक होयत अछि
हमसभके एहि यात्राके दौरान प्लास्टिक बोतल आ अन्य कचरा केतको नहि फेकबाक संकल्प अवश्य लेबाक चाही
बिल्कुल कारण यदि पर्यटक समय सावधान नहि रहत तखन एहन सुन्दर प्राकृतिक स्थान धीरे धीरे दूषित भऽ सकैत अछि
हम सोचैत छी जे ओतय स्थानीय लोकसभ बातचीत कए हुनक जीवन संस्कृति आ परम्पराक विषयमे बहुत किछु नाम सिखबाक अवसर भेटत
हँ यात्रा तखन आओर सारथक बनैत अछि जखन हम केवल दृश्य नहि बनती ओहि क्षेत्र मे लोक सब जीवनक अनुभव सेहो समचित अछि
झरनाक नजदीक बढ़ैत ठण्डा हवा निश्चित रूपसँ गर्मी आ थकान दुनू पल भरमे दूर करि देत
हूंम्म आ जखन हमस मिली के ओते भजन करब हँसी मजाक करब आ प्राकृतिक बीच समय बितायब तहन यात्राक आनन्द आओर बढ़ि जाइत अछि
हमरा विश्वस अछि जे ओतौक हरियर पहाड़ पथरा कऽ संरचना आ गिरित पानिक दृश्य जीवन भरिक याद बनि जायत
हूंम्म सच कहैत छी मोबाइल आ इंटरनेट दूर रहै पर अहाँक प्राकृतिक स्थान पर समय बितानाइ मनुष्य लेल बहुत आवश्यक अछि
एहि यात्रासँ हमसभके प्रकति प्रति सम्मान धैर्य आओर पर्यावरणक महत्वक अनुभव प्रत्यक्ष रूपमे होयत
हूंम्म हम चाहैत छी जे भविष्यमे सेहो समय समय पर एहन सुन्दर प्राकृतिक वितानक भ्रमन अवश्यक करैत रही
पुण्रू फॉलक नाम सुनैते मनमे उत्साह जगि जायत जे कारण ई झारखण्डक सभसँ प्रसिद्ध आ आकर्षक जलप्रपात मेशसँ एक मानल जाइत अछि
जखन हम अपन परिवार के यही यात्रा कथा ओना ओहि सब आवश्यक अछि जे अगली बेर हमरो सँ न चली
हमरा लगैत अछि जे एहि यात्रा बाद हम प्राकृतिक मूल्यके पानिसँ बहुत बेसी गहराइयाँ समझि सकब
हँ कारण किताब मे पढ़ल प्राकृतिक प्रदर्शन आंखी सब देखल प्राकृतिक अनुभव मे बहुत पेघ अन्तर होइत अछि
दिन सकालहि हम दुनू समय पर निकली जायब आ पूरा दिन हुन्ड्रू हॅलमे बितायब हम अपन कैमरा पानि भोजन आ आवश्यक समान सबटा एक दिन पनिहार तैआर करि राखब
बिल्कुल हमरा पूरा विश्वास अछि